हेंलो हेंलो हेलो कैइशन बाब छ बा कैइशन आओर का चलतड़
टीवी देखख तानी
का देखत रह टीवी पे तु
आ तारक मेहता ओथि सीरियल देखथि
अरे सर त गाममेके गेम गूम क भूल गय का
गेम का खेलेली पैसा वैसा नहि फोन चार्ज नहि
अब तो हराम का कमाने का सोच तो रहा ह तो बता दू
ऐसे बात न करबू
अच्छा और खाना खुना हो गया तोरा
खानो खाइ छी
उ टास्क का बताना अच्छा अच्छा इसपे वैसा बात न करना है क्या
न जी
यारे ऐसा कोन सुनने पे बैठा बा आब त
घुम मे चालत
आब
कटा चलत
अरे तू इसको क ऋषिकेश जाने क मनमे ह तरे
आ
हँ सोचो न सोचेंगे थोड़ा पैसा पुइसा जुड़ेगा तो कही चलेंगे फन
पैसा इस पैसा इ देख
ह उसके बाद जाउ छौ पक्की जाउ
हँ
धान लगाे लेबर पे आय पड़े हैं पानी मे यहाँ हरियाणामे आ
लेबर तो हरामखोर हो रही है पैसा कमा के नहि दे होती
एको खाली मच मच्छी चाहिए ती
मछलुह मिलता ही कहाँ है हर
मचलबा ह हमार तालाब है न हमारे घरके य इस
उ दिक्कत करता है
मांगुर पकड़त मांगुर धान नहि लगात मांगुर पकड़त
ह्म मूछवाला मांगुर
ह
मंग मांगुर टेस्टी लग छै टेस्टी लग छै मांगुर बहुत मांगुर खाइ छी जे
छी यार तू कितना गन्दा है बा
तोरस तऽ कमबानि त त च च च
बाह बाह तू गलत फैमली मे जीव तानि
अरे तोर आन्सर की बानसर की आया कतै न
न ख आ आर डब्ल्यू वी विडओ बनाब की आ जे आ जाइ
तू तऽ कहतारु ते आज पक्का आइ यानी फेर कल से लाइब्रेरी चलेंगे दोनो
अरर मारे तो का करे पड़का का जब धान लगाता ति
अबे धान लगा लगा के पैसा न कमाता पैसा के पैसा के लि पढ़ना पड़ेगा बबुआ
मरै बालक हो गय ओ पढ़क पढ़क नहि तऽ हुका मै का पढ़ू
ई झारखंडी है झारखंड और बिहार की है ये भाषा हँ
आओर बता लाइट वाइट आबतै कि नहि
त अ तेरा एक्सपीरियन्स वा कैसा रहा काममे
ह झी ल हऽ लाइट वाइट कही न इ कुछ न इ आव इ त ह इ
तल अ धान ल अपना ब तू अपना भाई तू धान लगाबअ तेरा नेटवर्क जाइ त ने
कर गाममे वाइफाय होयत ह इ पैसा आ कथि
कौन सा सिम यूज करता तू हेलो
कर तानी
प्रणाम भैया
प्रणाम
कैइसन बा तू
बढ़िया बा का करतानि
पुछ रहे मैं लाइब्रेरी कब से चलाता तू मेेरे साथ
आ ब
एक
का बताई
एक एक मेरा दोस्तथा निशान्त ओ आ रहा है दिल्ली से ओ ओ बोल अच्छा के हम दोनो साथ मे चलै छु
बड
उसका उसका टेस्ट बा दी बी एस एफ का तेरा तेरा क्या विचार है कही नौकरी वौकरी का
ह्म ब पाल ही
अच्छा बेड़ी का बं्डल तऽ तो उतर उतर पास होगा
बीड़ी तो खतम हो गेल पैसा न ह स्कैनर भेजे रुपआ भेजल बा
सुन्दरी बीड़ी के भेज देे ने पैसामे पन्द्रह रुपए का बंडल आएगा
नहि त भेज रहान गरीब बादमे दे भी दे
यार कितने बछुआ हैं तेरे
बच्चआ तीन बचुआ
अच्छा खुशी इसीलिए कमााने के लए पड़ा ह तू बर
हँ धूप लगतानि धूप म धान लगाती
अ नहि यार काम तऽ करना पड़ेगा न गलत तऽ पड़ना हैको
ह्म आओर बता
मने सोल छ महिनेट छ
हमर नाम आबत कहाँ नाम आबत ती हमार नाम
हँ
नाम आबति हमारा
हम होतै आ
आ
ह मेरा कोइ मेरा कह नाम तऽ
मोहित वा
ह मेरा यूजर लखल ह उसपे
ह हह तऽ मरा भी यूजर लिखी आती पर अ
अरे तेरा गुजरात मे कैसे आ गया हो
पत ता नहि
तो कीया है अभी
म हे कर हे कर
की क करअ तारु तू
है हैकिंग करत ता हैकिंग
बाबू गलत बात छै न यो
अरे पेल पाल पेट पालन
पेट पालने के लि तू गलत काम थोड़ी कर ता बाबू
कुछ तो करऽ त पड़ी न पैसा ले ते बीस परसेंट ब्याज प पैसा वपस भी करबी बीस परसेंट ब्याज प पैसा बीस परसेंट ब्याज पर पैसा ले होती है आ डेली घर आत ह डेली बालकन परेशान करती कि पैसा आपको
ओतरी मेहररू कोना ले जाउ तँ
मेहरारु तऽ हमर बहु परेशान करती
में उसका ध्यान रखूगा नहि तोर घरी जाइ
हू हू खाना हो गइल बा
खाना खायल बा ओहि मछली मछलुआ खा पीना चाहन अज
खातीै अब खाना भूक लगातीै त सही कती बज क साल कली होइ य
भात ओर मछलुआ खा उत
भात खा मछला तऽ हम नै खा लगा हम शाकाहारी ह गलबा पहला बिहारारी शाकलवा
तोरा के तऽ बैगन आऔ टमाटर क सबब्जी ज लता दू
हमर बैंगन सब्जी बनाती और भात तात खातती
हँ
बहुत स्वाद लगा ती बहुत पोषण तऽ ले पड़े धूप मे काम करेती त
एक वो महले गेनारके डिब्बा आता हो एक
ई क होतै
जसे शरीर तरफ फूल के गुब्बारा बन जाता
ह
हँ उसके बाद जितना भी काम करे ला सारा आराम से हो जाएगा थोड़ा कामच रहाै इसप
हेलो
हलो
हसएत ऐत दुगो
हँ हमरा छौका गुलगुली करततानि आ मरा छोकरा छोर छै आ गुलगुली करत ह इ
तू उ जीना उ जीना तऽ न ही जायगा न शाम को
आ कल कल देखै ती
कल जाने का सोचेगा ओ जीना मौस मौसीहा के घर ह
ह
ओ अच्छा बात ह अपना
उ सबिटिट वबमिट ना करि हमको पहिने फोन करी रूक त मत ठीक है जब फोन कट त तिना
हूँ
त हमरा को कॉल करा सबमिट वबमिट कइ न करे पहिले फोन करे हमरा पास कटने के बाद आ पूछ त ह इ हिन्द बिहारी भाषामे की बैकग्राउंड में स्वे साउंड कुछ आव अ हा कि ना
पछि प नय करबो
गूगल करि ले ठीक बा जो आप सबमिट करने के बाद जो बोला छैेगा तो पहिले गूगल करी ले फेर बादमे कुछ
जेमे न करै ल मने जमे नहि करै ल
तऽ चल मैं खाना खाइ ली बाद पछ्छि बाद मे फोन करा
चल ठीक बा ठीक बा